की हाल चल हमरो ठीके छै तनिका तबियत खराब चले छै लेकिन की करियै कतय चल जाइ छियै अहाँ हेलो हेलो
अहाँ बहुत दूर एलियै पास आबू ने
हँ की करियै ने सब बड्ड भाषण दै छै
हँ आब हँ आब सही छै
हूँ नी -
आओर अहाँके तबियत के की भेलै
की बाजलू
ठीके तबीयत छै लेकिन अभी तनिका अच्छा से ठीक नहि छै तऽ डॉक्टर केने छै की दबा- दबाइ लऽ लियौ तऽ ठीके भऽ जायब तऽ ओही सोचलियै या दबाइ लऽ लैय छियै एक खुराक खा लेबै तऽ ठीक ओ जेबै
अच्छा आओर बाजू अहाँके घर मे सब नीक छै
कहू घर में सब बड्ड बतिया छै
हूँ
हूँ अहाँ के जपे लग - के ने रहियै पेड़ पौधासँ फूल पत्ती सँ ए सब मे पानि नहि एतै छियै
एते काम रहै छै की भूलिये जाइ छियै फूल सबमे पानि दैय ला
तेली दाइ के छै आइये नहि देबै तऽ फूल सब तऽ सूख
हँ आ तऽ सही बात छै
तऽ हम गलत किनका बाजलियै ह
हँ अहाँ तनिका आओर दूर जाब
हँ एने की कहियै काम चले छै ने घर के घर के तनिका काम काज छै तऽ सोचलियै करबा ले छियै तऽ एह ले बात सब छै
आ
हैेलो हैेलो
आँ
अहाँ तनिका आओर पास आबु
केना अइययै ईसभ बाजै छै
हँ आब सही छै
किं की ठीक करबै
हूँ
आओर हमर पता छै घड़ीए ने एगो टूट टूट गेल छै तऽ सोचलियै घड़ी मे बैट्री लगेबै तऽ अहाँ जेयबै ने करै छियै तऽ हमर घड़ी लऽतऽ जायब
ठीक छै अहाँ पैसा हमरा भेज दिअ लैके चैल जेबै
ता त भेजै के छै ने अहाँ अपनो लगा दे दस टा तक
नहि हमरा पास एकटा तऽ छबे नहि करै अहाँ तऽ दसटाके बात करै छियै
अहाँ ज कमाइ छियै से पैसा की कर दै छियै उड़ा दै
कमाइ छियै उ सब पैसा घर मे चल जाइ छै
हम बड्ड झूठ बाजै छी अहाँ
छूट काहे बाजबै हम ओ अहाँ जेइसन बुढिआ से
हँ तऽ अहाँ झूटे ने बाजै छियै सब पैसा घर मे चल जाइ छै तऽ पैसा एते छै कि घर मे केना चल जाय अहाँ तो दू रुपआ दैत छियै आ दस रुपआ रखै छी चोराके चोराके जे रखने छियै निकालू र काम करू
अहाँ के के बाज लकै
केकरो बाजै के की जरूरत छै हँ हमी देख देखै छियै की अहाँ चोरेने छियै पैसा लेकिन निकालैके नाम पे अहाँके निकलै छै ने
एते मार मारबै ने अहाँके कहियौ
हे अहाँ तऽ एनाहिते बाजै छियै जब अहाँके सच्चाइ बोलैय छियै ने तऽ अहाँ यही सब कहब अहाँके नीन्द आबै छै आ सुतलियै ने
नहि ई भूख लगल छै ने इसीलिए नींद आबे छै आओर अहाँ के दोस सब कें की हाल
हमर दोस सबकें ठीक के हाल छै चाल छै तनि दोस्तके एगो एक्जाम छै तऽ उ बीच घुमैत छै लड़की कहलियै ओकरा एक्जाम छै त तू जो पढ़ त नै घूमबे करतैय
अच्छा
बड्ड बदमाश दोस्त छै लेकिन बड्ड नीक बड़ अमीर दोस्त छै ओकरा पास सब चीज छै
अच्छा अच्छा अहाँके यही दोस्त छै जो बगल मे रहै छै अहाँके
की बाजलियै
अ अच्छा अहाँके यही दोस्त छै ने जो बगल मे रहै छै अहाँ के तऽ एक दोस्त के शादियो भ गेलै
हँ भ त गाल छै लेकिन की करबै अहुँके तऽ एगो दोस्त के भ आएल रहै की भेलै अहाँ गेलरहियै फोटो घिचबाबे
नहि अभी ओकर शादी के तऽ नहि बात भेलैया बस लड़का पसन्द केलियै हाऽ देखू आब हेतै की नहि हेतै भगवाने जाने
हँ भगवाने जाने सबके केकर केकर साथ छै
हूँ
सबके शादी ओकर शादी होइ छै अहूँ शादी कर लियौ
अन्हु पहिले कर लिये पहिले अहाँ के हेतै तभी न हमरा हेतै पहिले अहाँ करियौ ने छोटी मम्मा
काम धाम नहि छै जे हमरा
नहि कोई काम धाम नहि छै अहाँके पास छै
नहि छै ओत्ते भाषण दै छियैहं
हूँ तऽ हमरो पास कोइ काम धाम नहि छै इसलिए हमहूँ भास नहि दै छियै
घरके काम काज भ गेल
हँ भ- -गेल चलू दस मिनट भऽ गेलै
दीदी बड्ड भाषा- -ण दऽ देलियै अहाँ